हेलो
नमस्कार मित्र
हँ जी नमस्कार आइ हम अहाँ सँ खेलकूदक महत्वपूर्ण पर विस्तारित सँ बात करय चाहैत छी कारण खेलकूदके मनोरंजन साधन नहि बल्कि स्वस्थ शरीर तेज दिमाग क अनुशासन जी वन आधार सेहो होइत अछि
हँ बिलकुल सही कहैत छी जे प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन नियमित रूप से को कोनो ने कोनो खेल खेलत ओ शारीरिक रूप से मजबूत मानसिक रूप से प्रसन्न आ जीवनक प्रत्येक चुनौती के सामना करबाक योग बनि सक त छी
जी बिलकुल सही कहलौ मित्र हमरा बचपन से क्रिकेट फुटबॉल आ कबड्डी खेलबाक बहुत शौक रहल अछि छी कारण एहि खेल सबसँ शरीर सक्रिय रहैत अछि आत्मविश्वास बढ़ैत अछि आ मित्र सबहक बीच प्रेम आ सहयोग भावना विकसित होइत छै
हमर उच्च रुचि मुख्य रूपसँ दौड़ बैडमिंटन आ भॉलीबॉल मे अछि कारण एहि खेल सभ सँ शारीरिक सान शक्ति बढ़ैत अछि फूर्ति बनल रहल अछि आ प्रत् तिदिन ऊर्जा भरल अनुभव होइत अछि
जी बिलकुल सही कहलहु खेलकूद केवल जीत हार नहि नहि बल्कि ई धैर्य मेहनत अनुशासन समयक मूल्य आ टीम भावना सिखाय बना जीवनक महत्वपूर्ण विद्यालय जका अछि
जखन हमसभ मिली मिलिके खेलैत छी तखन एक दोसरक सम्मान करबाक सहयोग देब नियमक पालन करबाक आ हारलाक बादो फेर प्रयास करबाक प्रेरणा सह हज रूपसँ बटैत अछि
सा विद्यालय मे आयोजित खेल प्रतियोगिता मे भाग लेला सब विद्यार्थी सबके प्रतिभा सामने बन अछि ओ अपन क्षमता बुझैत छथि आब भविष्य मे राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचबाक सपना देखैत अछि
खेल प्रतियोगिता विद्यार्थी सभमे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भावना जगबैत अछि जाहि सँ मेहनत करबाक आदत बनैत अछि आ सफलता प्राप्त करबाक इच्छा दिन प्रतिदिन मजबूत होइत अछि
बिलकुल सही कहलौं मित्र आइ काल्हि बहुत लोग मोबाइल आ इन्टरनेट मे बेसी समय बितबैत छथि जाहि कारण ओ खेल मैदान मे दूर भऽ रहल छथि आ एकर नरक नकारात्मक प्रभाव स्वथ पर पड़ि रहल अछि
हमरा लागैत अछि जे प्रतिदिन कम से कम एक घं्टा खेलकूद लेल निकल आबै छै अछि कारण नियमित व्यायाम ह खेल शारीरिक सङ सङ्ग मोन सेहो स्वस्थ रखैत अछि
बिलकुल सही कहेलक खेल कूद मोटापा मधुमेह उच्च रक्तचाप आ तनाव जकाँ अनेक समस्या से बचबाका होइत अछि ताहि लेल प्रत्येक आयुक व्यक्तिे के नियमित खेल खिलाफ आदत बनाएल चाही
डॉक्टर सब सेहो सलाह दैत छथि जे स्वस्थ जीवन जीवय लेल सन्तुलित भोजन पर्याप्त निद्रा आ नियमित खेलकूद तीनू सामान्य रूप सँ आवश्यक अछि क छै
बिलकुल से भारतक बहुत राज खिलाड़ी आपन मेहनत लगन अनुशासन बल पर अन्तर्रराष्ट्रीय स्तर पर देशक नाम उज्ज्वल कैने छथि आ कर एव प्रेरना बनल छथि
जखन कोनो खिलाड़ी देश लेल पदक जीतैत छथिन तखन सम्पूर्ण देश देश गर्व अनुभव करत अछि आ प्रत्येक नगरक ह्रदय खुशी से भरि जाइत छै
बिलकुल साइकलो मित्र खेले कूद व्यक्त के केवल शारीरिक रूपसँ मजबूत नहि बनैत अछि बल्कि निर्णय लेबाक क्षमता नेतृत्व गुण आ कठिन परिस्थिति मे शान्त रहबाक कला सेहो
ज प्रतेक विद्यालय में खेलकूद उचित व्यवस्था होइ परशिक्षित त शिक्षक होती आ आवश्यक सामग्री उपलब्ध होइ तऽ बहुत विद्यार्थी उत्कृष्ट राष्ट्री खेलाड़ी बनि सकैत छथि।
ऽ केह संगङ्ग अपन बच्चास सभके पढ़ाइ संगङ्ग सङ् खेलकूदके लेल प्रेरित करबाकक चाही कारण स्वासस्थ शरीरमे स्वास्थ मानसिक विकास सम्भव होइत अछि
हम सभके खेलकूद के अपन दैनिक जीवनक अभ हिस्सा बनाया चाही जहिसँ शारीरिक स्वास्थ्य मन प्र प्रसन्न आ भविष्य उज्जल बनल होल
नियमित अभ्यास कठिन परि्ष्रणमे आ आत्मविश्वास माध्यमसँ कोनो खिलाड़ी अपन कमजोरी दूर कऽ सफलता प्र्त प्राप्त कऽ सकैत अछि आ समाज लेल आदर्श बनि सकैत अछि
खेलकूद से समय प्रबंधन अनुशासन धैर्य या मेहनत आ एकजुट काज करबाक गुण विकसित होइत अछि जे जीवनक प्रत्येक क्षेत्र मे उपयोी सिद्ध द् होइत छै
बिलकुल सही कहहु हमरा विश्वास अछि जे जँ युवा पीढ़ी खेलकूदमे अपन जीवन शैलीक हिस्सा बनाबत त देशक स्वास्थ्य विकास आ खेल उपलब्धि दुनूमे उल्लेखनीय सुधार देखबाक लेल भेटत
सरकार विद्यालय अभिभावक आ समाज सबके मिलि के खेलकूद के प्रोत्साहन देबाक चाही जाहिसँ नव प्रतिभा उभरि सकै आ देशक नाम रोशन सकै
ह हम निर्णय लेने छी जे आइसँ प्रतिदिन नियमित रूपसँ खेलबाक समय करब आओर अपन मित्र सभके सेव स्वस्थ जीवनशैली अपनायब लेल प्रति करब
हमहूँ कहाँ विचारसँ सम्पूर्ण स सहमत छी जे आ वचन दैत छी जे पढ़ाइक संगङ्ग सङ्ग नियमित खेल कत
के अपन दिनाचर्य्यक महत्वपूर्ण हिस्सा बनायब
बिलकुल सह किलो म त्र बहुत नीक लागल जे आइ हमसभ खेलकूदमे पर एकता विस्तार सँ चर्चा कलहुँ आशा छी जे एहि बातचीतसँ प्रत्येक व्यक्ति प्रेरणा लेल नियमित खेल खेल आ स्वस्थ अनुशासन अथ अ सब फल जीवन जियाबाक प्रयास करत
हँ कहूँसँ हुनका विचारमे खेलकूद सभसँ पैघ लाभ की अछि कारण हमरा बुझाइत अछि जे नियमित खेलकूद से शरीर स्वस्थ रहत अच्छ्षति मन प्रस रहैत छै आत्मविश्वास बढ़े अछि आ जीवन मे सकारात्मक सोच विकसित होइत अछि
हमर विचारमे खेल खेलकूदक केवल मनोरञ्जन नहि बल्कि जीवन ओहि एकटा उत्तम तरीका अछि छै कारण एकासँ शरीर मजबूत बनैत अछि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ैत अछि आ कठिन परिस्थितिमे सेहो धैर्य राखबाक शान्तति प्राप्त होइत अछि। उऊ
जखन हमसभ मैदान मे एक साथ खेलैत छी तखन जाति धर्म भाषा आ धन दौलत भेदभाव समाप्त जाइत अछि कारण खेल सबके समान अवसर आ सम्मान देबाक प्रेरणा दैत अछि
ह बिलकुल सही ई बात पूर्ण रूप से सही अछि करण खेलकूद लोकसभक बीच भाईचारा सहयोग अनुशासन आ आपसी विश्वास बढ़ैत अछि जाहि से समाजमे प्रेम आ एकता मजबूत होइत अछि
हमरा लागैत अछि जे प्रत्येक विद्यालय में प्रतिदिन कम से कम एक घंटा खेलकूद अनिवार्य होयबाक चाही जहिसँ विद्यार्थी शारीरिक मानसिक आ बौद्धिक रूपसँ श तुलित विकास सकत
बिलकुल छै केवल विद्यालयमे नहि बल्कि घरक सदस्य सबके सेहो बच बच्चा सबके मोबाइलसँ दूर राखै लेल मैदान दिन दिस पर प्रेरित करबाक जाहिके कारण स्वस्थ आदत बचपन नहि सभ विकसित होइत अछि ह
आइ काल् बहुत बच्चा दिन दिन भर मोबाइल गेम खेलैत छथि जाहि कारण आखिर कमजोर रहल अछि शरीर असली बनि रहल अछि आ पढ़ाइ पर सेहो नकारात्मक प्रभाव
पढ़ि रहल अछि
बिलकुल सही कहलो यदि ओहि समयक उपयोग फुटबॉल क्रिकेट कबड्डी दौड़ अथवा अन्य खेलमे कयल जाय तऽ बच्चा सभके स्वास्थ्य आत्मविश्वास आ सामाजिक व्यवहार तीन मे सुधार देखल जा सक छै
प्रत्येक खेल मे जीत आवश्यक नहि होइत अछि बल्कि पूरा सम्पूर्णसँ प्रयास करब अपन गलतीसँ सीख सिखब अ लगातार मेहनत करबाक सभसँ पैघ उपलब्धि मानल जएबाक
बिलकुल मित्र कारण हर व्यक्त के कमजोर नहि बनबैत अछि बल्कि अपन कमी बुझबाक अवसर दैत छथि। आ भविष्य मे बेसी मेहनत करबाक प्रेरणा सेहो दैत अछि।
हमसभके महान खिलाड़ी सबक संघर्ष पूर्ण जीवन से प्रेरणा लेबाक चाही कारण सफलता प्राप्त करबाक लेल निरन्तर अभ्यास अनुशासन आ कठिन परिश्रम कोनो भी
बिलकुल सही जखन कोनो खिलाड़ी वर्षा
धरिक कठिन मेहनत कऽ देश लेल पदक जीतके छथि तखन हुनक सफलता पूरा राष्ट्र लेल करब विषय बनी चाहैत अछि
खेलकूद व्यक्ति के समाय मूल्य बुझबैत अछि कारण नियमित अभ्यास सही समय पर पहुँच पहुँच आ नियमित पालन करबाक सफलता लेल अत्यत आवश्यक होइत अछि
जी बिलकुल मित्र जहाँ कोनो खिलाड़ी समयक सम्मान नहि करत तऽ ओ कखनो अपन लक्ष्य प्राप्त नहि कऽ सकल कारण सफलता सधिखन अनुशासन प्रिय व्यक्ति के भेटैत रह छैय
हमरा लागैत अछि जे ग्रामीण क्षेत्रमे सेहो आधुनिक के खेल मैदान प्रशिक्षक आ आवश्यक सुविधा उपलब्ध करायल जाय से गाव प्रतिभा सेहो देशक नाम रोशन सकय
सही कहलौ सरकार ओर समाज दुनू के दायित्व अछि जे नव प्रतिमा के आर्थिक सहायता उचित प्रतिक्षण आ अवश्य संसाधन उपलब्ध करायब ताकि ओ आपन सपना पूरा कर सकतै।
खेलकूदसँ नेतृत्व क्षमता विकसित होइतइत अछि। कारण टीमक कप्तान आपन साथी सबके संग निर्णय लेबै तऽ छथि् आ कठिन समय मे सभक उत्साह बढ़बैत छथि
बिलकुल सी करै एकटा सफल खिलाड़ी के अपन लेल नहि खेलैत छथि बल्कि पूरा टीम सफलता लेल मेहनत करैत छथि आ सबका सम्मान करैत छथि
नियमित खेलकूद करै वाला व्यक्ति सामान्यतः तनाव से दूर रहैत छथि ई कारण व्यायाम आ खेल शरीरमे न‌ई उर्जा उत् पन्न करैत छथि आ मोन प्रसन्न बनबैत अछि